कक्त यौ
कहियौ
चौक दिसन छी
की भऽ रहल छै चलू आउ बाहर निकलू
चलू आउ बाहर ब बाहरे मे छी
चलू आइसक्रीम खा कऽअबै छी सही मे सहि मे कहियै ह चलो आगे बरहू ने दस कदम आगे दस कदम आगे रहू नय तऽ हमी रहै छी आउ जब हम कहि देलियै तऽ जेबे टा करबै कोनो अथी बला बाते नय छै तऽ चलिते छी न एहिमे कोन अथी छै
हँ
हूं तऽ आहाँ आहाँ आहाँ आहाँ आहाँ आहाँ दस कदम पीछा रहू अनामे अवाजे इको करितै
जा कतय रहल छी अहाँ?
आइसक्रीम खाके हॅं, फाइनेंसर अहीं छियै तॅं कोनो बात- -ते नहि छै हमरा तॅं टेंशने नहि लेबाक छै। हे गजबके बात बजै छी! कोइ बात नहि चलू ने अहाँ! नहि नहि नहि नहि, दिअ पड़त अहाँके हम तॅं जाइए रहल छी, एगो बात कहू नीतीश? एगो बात कहू, हम जे छै ने से अहाँकेॅं- की कहै छै एकरा ओ बड़ नीक- चीज छै ओ, ओकर नाम बिसरि रहल छी
कहू ने तॅं बिसरबै-
नाम अपना आरके जे प्लानिंग छलै ओतय के- भेंट आर के-
हँ यौ!
तॅं भेजेटार जे जेयबाक छै अपना सबके तॅं कहिया जेबै?
जहिया चलू,
तबो एकटा डेट बताउ ने अहाँ, की कहिया जेबै नहि जेबै जेबै-
की पोखरा कहने रहियै आब- कतय जेबै से कहलक, यौ शंकरे दोकान चलू ने!
अहाॅं जतय चलबै ने- ओतहि जेबै हम, आउ ने देखै छै! हॅं हुनकर दोकानमे देखैत छियै, रहै छै आइसक्रीम सब। हँ छलै एकटा अहाँकेॅं कोनो समारोह। समारोहमे ई होइ छै जे कोनो एहेन फेमस संस्थान रहै छै। ओतय एकटा टेंट बन छै बांस सबके, बांस पर कपड़ा सब डालिके आओर धरती धरती पर बने छै टेन्ट, बुझलियै? तकर बाद एहिमे इलेक्ट्रिसिटी सभ दै जाहिसॅं पंखा चलतै, पंखा जॅं नहि देतै तॅं उसैन, उसना- मरि जेतै ने ओ सब, मुखिया सब जे रहै छै एहि सभमे हॅं तँ, सब कुछके व्यवस्थो छलै तॅं एहिके अन्दरमे अहाँकेॅं स्टेज सेहो छलै। स्टेज जे छलै तॅं वैहे पर कार्यक्रम सब भेलै आ- तेज छलै, आब हँ अपना आर तॅं छुइटे गेलहुॅं
ऐं!
लेकिन हॅं, अपना आरकेॅं तॅं रहबाके चाही, लेकिन एहि टेंटमे कुर्सियो सब- छलै लागल ओतहि, हँ ओहि कुर्सी पर गेल छलहुँ, कनि हँ कनि देर बैसलहुँ- हँ ठीक छै तॅं हम ठीक- नीचाँमे बैसू न हम दू गो आइसक्रीम लऽ लै छी। तब एनामे, एनामे सेम जगह पर रहबै तॅं इको हेतै-
ठीक छै तॅं हम पाछे छी। सैलूनमे छी कनिका कऽ केशो बनबऽ पड़
अहाँ जाउ तब तक हम दूगो आइसक्रीम लै छी, दूगो आइसक्रीम पेन दिअऽ ने भाइजी,
जल्दी लिअ, चलबे करै छै अन्दरे ठंडाए जल्दी लेब-
कते-कते वला छै? बीस, तीस, बीस- तीस आओर आओर दे तऽ तीस वला बढ़िआं मे कोन छै तीस वाला आओर इ जे लऽ कऽ एब न ऑर्डर देलियै दू दिन तीन दिन माले नय आइब रहल छै दियौ दूटा
कोन लेब कोन
अहाँ कोन लेबै
कोन लिअ ने कोन कोन आइसक्रीम
अच्छा आइसक्रीम लऽ रहल छी
आओरो कुछ लेबै अहाँ अपना तरफ सँ
नय एखन फिलहाल कुछ नय लेब कोन लिय चलू घर
आओर हैया एक मिनट पाइ दऽ रहल छी
दिऔन दिऔन
आ दसेके ठ सबच
हँ दुन्नू उठा लिअ चलू
ह जा रहल छै
आउ न यौ कतऽ यै आउ एक जगह लऽ चलि अहाँके ठण्डा जगह पऽ अबियौ ने कहबै हं देखायब तऽ खेबै तऽ कबरी
हूं एकटा जगह वाह से तऽ कहबे करबै हम कलमे कलमे गाछिये गाछिये अपना सब बौआ ढ़हना रहल छी कोनो काम काज नै लाइब्रेरी के बहाने फोन पर लगल छी
टाइम पास कऽ रहल
लेकिन अहां के परि मे चप्पल नय टिकैया बताउ एते चप्पल लेलिय एतेक दामी दामी चप्पल लेलियै
टूटि जाइ छै यौ क क मत महि चप्पल तोड़ि देलियै हूं
ध्यान दियौ चप् पल पर चप्पल पर ठीक से चलियौ अन्धा दून जे कीक मारबै आंहा के वजने सम्हारि रहल अछि चप्पल सएह बड़का बात छै बुझलियै लेकिन अहाँ तऽ आइसक्रीम तऽ देबे करब हं छकुरू
आगा मे अभी न खाउ अभी खाउ ओत खेब चलू ठंडा मे
हूं हूं एतऽ खा रहल छी न
ठंडा मे खाइ ले चलु
हूं हूं
तब कहियौ
तब हम तऽ उएह कहब जे अहाँके ई क्रीम बेल के आइसक्रीम होइ छै ने बहुत नीक आइसक्रीम होइ छै लेकिन हमरा ओ फ्लेवर नय पसन्द अई ऐसे दुआरे सं पेट लहरै तैं ना त आहा के लेकिन तब ओ आब नहि छलै तऽ की कयल जायएह लियए पड़ल मजबूरी मे तबू भाई आइसक्रीम एना खराब नहि छै ठीक छैय हँ तऽ आब ई याद राखब जे सँंझुका बाड़ी अहींके
अच्छा ठीक छै हम धाद राखबै
ठीक छै लेकिन आहा जल्दी बिसर जायछियै आइसक्रीमे खा ले नाश्ता की करब
नहि चल लिखट खाय ले हू भरि धदिनलगी चलै छी
गाड़ी सब जे नहि छैय
ह साँझ तक जोगाड़ नहि हेतै
गाड़ी सब के त
देखै छी दवाइ जिमे
गोलू से लऽ लियऐ गाड़ी तहियौ
हँ
कनि आराम से खाउ कोनो जल्दबाजी नहि छै आइसक्रीमे छैिय आब आराम से खेबै बुझलीयै हू तब बजियौ किछु आइसक्रीम पर ह से तऽ नीक यइ आइसक्रीम
बहुत नीक छला आइसक्रीम
ह ई आइसक्रीम छै ने
हँ
और ए में जे अहा के क्रंची बॉल जे आब रहल यै
हँ
जे दबे छै कुरकुरा जे जाइ छै
हँ
ह बहुत नीक लगै छै हमरा बड़ी पसन्द
हू
ह अहाँ जेहु हुं हुं करै छियै एक बदल भाविसय
हम कु छ बाजि नहि रहल छी ने रविशंकर सब कुछ यहीं बजलीय यै बाजा नहि दैछियै हमरा
नाम तब नै लेबाक छै
हू
ह कहियो नहि कोनो दिक्कत छै एक दू बेर चलै छै
हू
ह कहियौ
अख नि आइसक्रीम खा लियअ
हाँ ग्रेजुएन कम्पलीटहोय बला आय
हँ आइसक्रीम पिघले ह धुर पिघले छै यारो धुर हू अ आराम आराम आराम से खायबा ओतऽ बिघैल रहल हइ
हऽ बैस आराम आराम से खौ ने ई पिघलतै कतऽसँ एक इंच पिघलतै एक बाद तऽ अथी छै ने बाज आना त जते रहत त खते ज रहि जत ओ हुॅं हुॅं
बाजल जाय टाइम छै एखन आठ मिनट भेलैए चैरे मिनट आ
आ तब ओनहरे स कने घुइमे के आबै छै आगा स
कहियौ
चलू आम तोम तोइड़ के अबै छि
चलू ने आम तोर तिये पिथा कहने छेला
जैबय
सही में तोइड़ देबै आय
आय यो भाईजी कनी काल चलू ने बैठै रहै छी लाइब्रेरी मे फेर बेर टैम मे तोइड़ लेब
ठीक छै
बेर टाइम मे आमें तोरब
हुॅं कनफर्म न
हँ हँ
अच्छा ठीक छै
बेरमे आमे टूटते
हुॅं
हमरा त आब नाश्ता करे जेए पड़त
हॅं तब हम गाड़ी जोगाड़ कैर लेबै
ठीक छै भऽ जेतै
कहियौ तब आओर सब
ठीक छै
हु हु तब शादी बियाह केहैया कैर रहल छी
आखने
आब कहिया करबै बुरहा जेबै तब
एखन किया बूढ़ेबे यौ
ह उमर निकलल जैय
करू जल्दी
कनि खा दिअ
हु हु यौ हम जे बुक गैस वाला एजेंसी पर
ओ दोसर कोइ छियै जे अहा
ठीक छी न तै दुआरे
कहिऔ आओर सब
आह तऽ गैस वला बैन गेलौ आब हु आब तऽ गैस बेचब अहाँ बुझलियै आब
हू
बुझाइय या हमरो
हँ हम खावो लेलियै आधा यौ अहाँके छेबे करा
हमरो खतम भऽ गेलै ओ नीच्चा से गायब छै देखे नय छियै
नीक का बिना रहल ने निचा बिना रहले ने जाए खुआइए जाइ है दोस्त चलबै करै छी चलू आ आगा मुँहे चलू हूँ
हूँ आम तोरब करबे
ह आम तोर बा के छै
ह ह
पूरा टुट टुट के गिर रहल छै पोखेर म
तऽ यार तोर लैब भने नीक तोर लैव पकल हेतै दू चाइर टा खेबो करब अपना छाँट कऽ राखब पकल का
कहलो जे टा पकल हैते ते टा खैबे
हूँ नय पहिले आम तोड़ लेब एक जगह पकलगा राख कऽ तब एक जगह बैठ क खालू घटा भर
ठीक छै
तीन बजे तक तीन साढ़े तीन बजे तक डेढ़ दू घंटा पैढ़ ले छी तैइ के बाद
हूँ तब चलब कन्फर्म भऽ गेलै ने आब
ह हँ जेबै करब
हूँ जेबै जेबै
ठीक छै